हेलो
हलो ठीक छि?
हां की हाल चाल?
ठीक छि आहां ठीक छी?
अच्छा की सब भ रहल छैय?
हम चाय बना रहल हम चाय बना रहल छी।
अच्छा आओर कि सब भ रहल छैय खाना की सब खने छलहु?
अच्छा सोमवारी अहुँ करै छी बेर वाला?
हूं शिवरााते।
नहि नहि हमर तऽ छुटि गेल यऽ व्रत। सावन वला सोमवारी कहिया से भऽ रहल यऽ?
तीन तारीखसे। अपना सबके पहि पता नहि संक्राईत वला जे करै छी तकर पहिले छैय।
अच्छा
ह ओना तऽ तीन तारीख सोमवार पूर्णिमा वाला।
पूर्णिमा वाला।
सबटा करै छियै?
हँ हँ सबटा करै
चलू बढ़िआ अय। अहाँ की सब हमरा एगो बौआ अय ओ ठीक अय।
चार सासुरे में छी?
हँ हम सासुरे में छी अखन एलहु ह
अच्छा
में रहब
आओर बताउ? हेलो
हैलो
हँ हैलो कहियौ हैलो। हैलो हैलो
हैलो
हँ हैलो
हँ नहि जाइये आवाज
हँ आब आबै य
हँ पता नहि नेटवर्क गुल भ जाइ छै दिल्ली मे छियय तैयो नेटवर्क नै ह गाँ के छोङु ना एत छीयय तैयो ई हाल छै
अच्छा हँ एखन पानि तानि होइ छै त हम तऽ खेनौ सब्जी रोटी आउर पापड़
हँ कतऽ छी अखन
हमहूँ गावे मे एलहुँ हमहूँ छुट्टी छै गर्मी छुट्टी छै ने हमर कॉलेज मे ताहि दुआरे हम गाँव मे एखन छियै से त पइने एते पड़ै छै हमर कॉलेज य राजस्थान मे हँ
बी करत की हम दिल्ली में
दिल्ली में
हू हं
अच्छा
कथी के तैयारी कऽ रहल छी
हम अखन बी एस सी कार्डियोलॉजी कऽ रहल छी ओ दिल तिल के नहि होइ य पढ़ाई ता हैलो
मा पास सब ठिक घर में
हँ हँ सब ठीक छथिन
ह बारिश होइते है
हँ बारिश तऽ चारि पाँच दिन से लगातार होइ छै
फिर रात में गर्मी भै गेलै कियै ऐतै बड्ड गर्मी छै
लागे छै बाहरो नहि आबि जाए
ह तेहन पानि होइ छै
हँ दिल्ली सय हमहु सुनने छलियै एक दू दिन पहिले पानि भेल छलै के बात तऽ पता नहि
नहि नहि ऐखन त हो जाय बड्ड गरमी पड़ै हे आयल छलियै तऽ होइ छलै भेल रहै पनि एखन नहि होइये दू चारि दिन सँ आउर अपन खाना पीना बनतै अहाँ थोड़े ने बनेबै तै
बुझाइ य बहुत नेटवर्क दिक्कत अय पुछलौ बौआ छोट य की पैघ य
हमर बौआ डेढ़ साल के अइ
अच्छा
एकेटा
हं तऽ खाना पीना बनेबै की आब ने
नहि नहि चढ़ेबे अखने के बर्तन धोले हं इम्हरका काज सब केलहुं चाय चढ़ेलहुं चाय कर खाना के तैयारी करत दरत छै तऽ सादे अथे बनतै अरबे अरबे की बनतै सोचिक दे
हूँ
सबेरे ओनाहितो बना ले छिय सबदिना आयत वरत छै तैय दुआरे ओनाहितो सबेरे बना ले छी बच्चा हँ कनि काल बड़ा कऽ फ्री से बैस गर्मी में अथी लागत रहत छै
अच्छा
ओर सासो ससू सब सगे रहै छियै दिल्लीए मे
हँ हँ छथिन सास छथिन ससूर ददिया सास दियादनि छथिन जाउत
सब सङगे
हँ सब सगे रहल
अच्छा
पैर छथिन दियादनि
ठीके
हूँ
और पढ़ाई लिखाई तोन्त अहके नहि बंद भऽ गेल हे
हमर सेकेंड ने थर्ड पार्ट में रह तखने शादी भऽ गेल थड पार्ट के पे पर दऽ देने रहियै शादी के बाद हमर एकैस में शादी भेल उएह बेर थर्ड पार्ट के पेपर छलै हँ गाँवे मे रहै छलहुँं हं मधुबनी में
मतलऽ ग्रेजुएशन कम्प्लीट भऽ गेल यऽ
न ओकर बाद आगू पर कहाँ भेल या लागतो नै हैत
की
खास बियाह भेलाके बाद पढ़ाइ रुकि जाइ छै ने बच्चा भऽ गेल तहन त औरो
अच्छा
हूँ
हेलो
हँ किदो अहाँ पैघ सबसे पैघ बहिन छियै ने
नहि नहि नहि हम मझली छियै
पैघ बहिन हमर अखन बाहरमे छै ओकर छुट्टी खतम भऽ गेलै हन तऽ ओहो अठाइस तारीखके गेलै हन
अभी तॅं नै भेलैए ना किनको?
मे रहै छै, नहि नहि ओहो पढ़िते छै अखन।
चलु बढ़ियाँ एहि अखन ठीक छै अपना पैर पर खड़ा भऽ जाउ तहन ह्म
हँ, शादी केने से की हेतै?
ह ह
से आइ काल्हि तऽ पहिले नौकरीये पहिले कऽ लिय सेहै ठीक।
अखने गाँवसँ गेलहुँ अहाँ की, गाँवमे आयल छलियै?
अप्रीलमे गेल छलहुँ, लास्ट अप्रीलमे गेल छलहुँए आ ई जुलाईमे अएलहुँए रहलहुँ दू महिना
आम सब खूब खाइ छी?
आम काम छला एत्तओ भेटै छै आनै छथिन अरे एहि बेरका आम नीक नहि छै, स्वाद लेल आम खाइते नहि छी ताहि दुआरे अच्छा
अच्छा दिल्लीमे कतऽ- कतऽ घुमलहुॅं अछि?
दिल्लीमे हम तैयो घुमलुं या मंदिर, हम जादा मंदिर पसन्द आबैया घुमनाइ, तैयो इंडिया गेट कुतुब मीनार बंगला साहिब, तहन छत्तरपुर मतलब मंदिर वन्दिर जे से सब घुमलुं
हँ
हूॅं
हमहूँ दस तारीखके दिल्लीये जेबै टिकट छै हमर दिल्लीये तकके हम तऽ आइए जायब, काल्हिये जायवाला छलियै लेकिन हमर आर छुट्टी भऽ गेलै ऑनलाइन क्लास तॅं हमरा फेरो दस तारीखके टिकट केलियै हन अगला महीनामे तऽ फेर जेबै वैह दिल्लीये, रहबै दू तीन-दिन ऐके बाद फेरो कॉलेज चलि जेबै।
दिल्लीमे कतऽ अयबै?
दीदी ओतय।
कतय रहैत छै?
नोएडा आरमे रूकबै।
आ ओ जे रहै छथिन त मला दे साक
हँ हँ उनके ओतय।
ऊ सभ नोएडामे रहै छथिन, हमसभ नई दिल्लीमे रहै छियै। हॅं, रहैत छै नई दिल्ली
नई दिल्लीमे रहै छियै अहाॅं?
दूरे हमरा एतयसॅं नोएडा दू-ढाइ घंटाके रास्ता छै।
हँ, हँ बहुत दूर रहैये अहाॅंके तऽ
मन्दिर-तिन्दिर अहाॅं घुमने छी दिल्लीमे नइॅं?
ओ हो हो घूमैमें नीक लागय।
कहियो आयब जयपुर तऽ आयब घुमय ल दि राजस्थानो सब आएब घुमय ल।
हूँ आयब तऽ कहब।
अच्छा
हँ राजस्थानमे राजस्थान खाटुर श्याम ल सोचै छियै। खाटु श्याम जाय क।
हँ खाटू श्याम हँ। आर अहू के अहाँ कय भाय बहिन छी?
हँ गेल की नै?
के हम एक बेर गेल छियै।
हम एक बहिन छी।
अच्छा दुनू भाईके बिहाह भऽ गेलया?
नहि नहि हम बीच मे छीयै हमरा स एगो छोट एगो पैघ, पैघ जे छथिन ओ पढ़ाई कऽ रहल छथिन। ट्यूशनो सब करै छथिन ट्यूशन कोचिंग सब पढ़ाइयो करै छथिन खुद ओ मधुबनीएमे रहै छथिन।
अच्छा अहू मधुबनीयेमे रहै छियै अखन?
नहि हाँ रहै छलियै मधुबनिएमे आब शादी भऽ गेल तऽ एतय आयब गेलहुँ। हँ
अच्छा
आ छोट भाय रहैया नोइडे मे। ओ सी ए मे काज करैया हू। नोएडा में।
सी ए के अंडर काम करै छैय?
हू
अच्छा दुनू बिया बिआ तिया नहि भेलया?
नहि नहि नहि ओ कहै छथी हूं नौकरी भऽ जायत कोशिश करै छैय अगर नौकरी भऽ जायतऽ ठीक छैय नहि तऽ शादी के बादमे नैय न भऽ पाबै छैय।
तखने फेरो। हेलो
हू आम अहाँ खायलहु आम कटहर सब खाय छी?
आम कटहर सब खेलहूहे कनि मनी। ओतेक त नीके नहि लागैया हमरा लीची टा नीक लागैया।